हाँ कहि आब कहिओ
कहियौ बाजियौ
आवाज नहिं जा रहल है की
हाँ हाँ आ रहल है
आओर की सब भऽ रहल छै
किछ खास नहि बस एहिना
ओ अहन तबियत आउ
ठीक ये
अच्छा आओर कोनो एहन टॉपिक जाहिपर बात कऽ सकी अपना दुनू आद
अगर अहाँ के पास हेत तऽ बतबु
नहि अहाँ कहियौ ने
हमरा पास कोनो खास टॉपिक नहि यए
हे एना नहि करियौ
सीरियसली नहि
अच्छा पंचांग के बारे मे किछु कहियौ पंचा्ग केना देखल जाई छै ओकरा मतलब की छै भदवा सब केना लागे छै ओहि सब के बाद
अंगना नहि एलै हँ
जहिय के हेतै तऽ देखैके प्रोसेस तऽ सेमे हेतै ने
हाँ से सेमे छै ओना हम देख देखलियै हँ तऽ मथी में बेदहि पंचांग में और अथी में मिथिला मंचागं में बहुत जादा डिफरेंस रहे छै डेट वगैरह का
अच्छा तऽ की डिफ्रेंस रहै छै
जेना अथी शादीए के केओ डेट पुछलक ओहि हम देखैत रहियै तऽ दिसम्बरमे अथी रहै वैदही पंचांग मे बस दू तीन गो रहे मिथिला पंचांग देखलिये तो ओहिस ज्यादे रहे हालाँ की डेट मैच करैत रहै जे रहै अथीमे बेदीह में रहे ओ डेट मिथिलो पंचांग में रहे लेकिन मिथिला पंचांग में किछु औरो डेट वेदैहि में नै रहे
अच्छा तऽ वैद सा मतलब अथी होइ छै बनै छै
वैदेही शायद अपन मिथिला के नहि छियै आब बऽ उत्तर प्रदेशके छियै या पता नहि लेकिन ई मिथिला पञ्चाङ्ग जे छै से ओ कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय छै
हँ
ओतहि सँ पब्लिश होई छै दरभंगे सँ ह भदवा देखना तऽ बड़ा सिम पल छै ने अथी जखना पञ्चाङ्ग खोलबै तऽ ओकर कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में लिखल रहे छै पंचका पंचकारंभऽ आ ओ टामयो समयो लिखल रहैत छै जे एते बजे सँ एते बजे जाएऽ शुरू भऽ रहलए ओहि सँ चारि ये पाँच दिन खतम भऽ जाइत छै तऽ पंचका्तो लिखल रहैत छै आ फेर ओतौ टाइम देल रहैत छै
अच्छा भदवाह जेना स्टार्ट हेतै तऽ पञ्चकारम्भो
हाँ पंच कऽ रम्भो
आओर जेना समाप्त हेतै तऽ पञ्चका्त हाँ पाँच दिन के लेल होइ छै भदबा की
हँ हँ हँ पाँच दिनका लेल रहैत
हा आ जाहिमे पहिल दिन जे होइ छै सुनै छै नहि लागै छै ओ की होइ छै
आ पता नहि ई बात तऽ हम नहि कहियौ पुछलियै एना एनावा सँ
नहि कहलक अगुआए के नहि जो या एनाही गाँव सब में ने किछु कहै छै लोक
भदवा में तऽ किछु नहि करबाक चाही ओना
तऽ भदवामे बियाह किये होइ छै
हु शादी में नहि लागै छै भादवा
ई केना निर्धारित होइ छै एहि चीज मे लागे छै एहि चीज में नहि लागै छै से
पता नहि ई सभ हम कहियो‌ सँ पूछय के ओते कोशिश नहि केलियै किया कि हमरा ओहि मे करियर बनवे के रहे ने ताहि दुआरे कहियो ओते इंटरेस्ट नहि लेलियै सिर्फ जते चीज के जरुरत रहे ओतबी चीज बुझय के कोशिश केलियै
हाँ से तऽ छै लेकिन एगो नहि ने मतलब लोक एगो तऽ इहो लोक कहै छै जकरा मतलब अऽ सात गो बेटा रहै छै ओकरा भदवा नहि लागै छै ई की छै बात ई बात
नी ई बात हम आइ तक नहि सुनलियै ई सब पेट्रियार बात छै
नहि लेकिन सुनै छियै जेकरा सात गो बेटा रहै छै सात गो या हँ सात गो बेटा जकरा रहै छै
सात गो ओना ककरा रहै छै
ऐह हमरा गाँंव मे दु ए हमरा गाँंव मे तऽ छै
नहि हमरा गाँवमे नहि ककरो छै
हमरा गाँवमे एगोके सात गो बेटा छै एगो एगो जे छै हमरा गाँंव के बगल के गाँव मे ओकरा नओ गो बेटा छै होइ छै हालाँकि आब तऽ जनसंख्या नियंत्रण पर लोक काज करै छै एगो से दूगो नहि हुअ दै लऽ चाहै छै नहि एके गो हमरा सही या दूए गो सेहो बात कहे रहल छै
फि जकरा फर्स्ट बॉर्न अथी रहै छै ने बेटा रहै छै वही सेकेंड नहि हुअ दै छै
हाँ हाँ लेकिन आब तऽ अधिकतर एके गो मतलब आस पास के जे दसलो संन्तुष्ट अपन जीवन
ओना ठीक छै आइ काल्हि जे जा रहलै हइ जमाना पढ़ाइ लिखाइ एजुकेशन जते महंगा भऽ रहले ह एगो काफी छै आ नेय एगो नहि दूगो छै तऽ ठीक छै ओहिसँ जा्यदा तऽ नहि होयके चाही लड़का रहए लड़की रहए वहिस भी आइ काल्हि की मेटर करै छै
हँ ई बात तऽ छै और पंचांगमे और की सब होइ छै जे देखल जाइ छै
पंचांग मे आओर बहुत चीज देखल जाय छै काल कोन दिशामे छै जे दिशा मे काल रहै छै ओहि दिशा मे नहि अहाँ ट्रेवलिंग कए सकै छी न शायद ओहि कोनो ओ अपना सब मे बिदा डेली बिदागरी होइ छै से नै ओहि दिसे होई छै और बहुत किछु छै पतड़ा मे तऽ बहुत चीज रहै छै जेना अथीए छै दुर्गे पूजा भेलै तऽ भगवती बत्ती कोन चीजपर एलखिन हँ कोन चीजपर गेलखिन हँ और कोन दिनके कोन चीजपर अबैत छथिन तऽ ओकर शुभ फल होइ छै कोन दिन के कोन चीज पर जाय छथिन तकर खराब फल होइ छै इहो सब रहै छै आर बहुत किछ रहै छै एहिना
ई जे काल के निर्धारण जे होइ छै आ ओहि मे जे
सालके अथी देख सकैत छी राशि फल देख सकैत छी केना की रहतै ओहिके बाद अहाँ ई देख सकैत छी जे इहो रहै छै अथी शुरुआतीमे लिखल जे एहि साल अहाँके की मतलब आमदनी की खर्चा केना की होयवला अय
अच्छा तऽ ई मतलब ई जे भगवती कोन चीजसँ एथिन आ कोन चीजसँ जेथिन तऽ एहिमे ने बहुत तरह के एहन चीज छै जेना मुर्गा मुर्गा या मुर्गी भैंस ई सब चीज ई सब चीज केना मतलब की छियै
हम मुर्गा नहि हम आई तक सुनने छियै हम हाथी सुनने छियै नौका सुनने छियै आओर पैदल सुनने छियै
पालखी
हँ डोली सुनने छियै
ह हँ ऽ ई सब मतलब नहि मुर्गो होत छै ने बीच मे मुर्गा या मुर्गी किछु कहल जाई छै सेहो पर
नहि ई हम नहि सुनलियै यऽ आइ तक
अच्छा ओ
ह
नहि हम तऽ देखने छलियै पिछला साल
देखने रहियै सुनने रहियै
उ सुनने रहियै
हँ ओके
देख भै देखलीएन आ तऽ नै तऽ एहिमे कोन चीज के शुभ होइ छै कोन अशुभ होइ छै पता य की
आ इ लिखल रहे छै आ द उएह पं्चांगे मे लिखल रहे छै
ह
जे कोन दिन के कोन चीज पर अबै छथिन तऽ शुभ होइ छै आ कोन दिन के कोन चीज पर आओ अबैत छथिन तऽ पता नहि अशुभ होइत छै एनाहिते लिखल रहैत छै
अच्छा तहन तऽ बढ़मे दुर्भा कस के मंत्र सेहो रहै छै ने
कधीजउगा
दुर्वाक्षत के मन्त्र सेहो रहैत छै ने
पतरामे रहै छै
नहि रहै छै
रहत हे तै
हम तऽ देखने रे कहु दुर्ाक्षत मन्दग
हमरा तऽ अथी की कहै छै टेंथमे हम रहियै ने
हाँ
टेंथमेने नाइन्थ मे रहियै तखन एगो केओ गायत्री परिवारसँ एगो अबैत रहथिन पता ने स्कूल मेन निर्षण के लेले लिये ओहिना घूमब तऽ ओ किछ एगो पेज देने रहथिन हमरा सबके ओहिपर पता नहि बहुत सारा मंत्र रहे मैथिली मे जे दुरवा अक्षतो ओ मंत्र से
अच्छा
हू
ह नहि ओ पथरो मे रहै हम एक बेर देखने छलियै अथी सबके मान
थोड़ा अथी इ सब मे इंट्रेस्ट रहले के की घर मे नान जी कहबे रहे ओहो सब ओर दूसरा बातमे जे ती शिक्षक रहथिन ओ ओ संस्कृत काफी बढ़िया पढ़बैत रहथिन ताहि दुआरे टेंथ मे संस्कृत तेरह से नहियो रहीयै
कथी टेंथ मे ने हँ पहिले तऽ संस्कृत के अलावा कोनो दोसर विकल्पो कहाँ रहे
हँ सेहो रहै बादमे एलै जे अहाँ मैथिली राखि सकैत छी
बहुत बादमे अपना सबमेऑप्श हँ ऑप्शनल अहाँ मैथिली रह समयमे
हँ
जहााँ राखि सकै छै नहि तऽ अपना सबके तऽ संस्कृत मेंडेटरी रहे राखैे पड़े
हँ फेर हम अथी ट्वेल्व मे मैथिली रखने रहे
अच्छा
हू
तहन तऽ बढ़िया
अहूँके हैत मैथिलीसँ
हु हमरो ओ रहे
हँ पचासके हिन्दी पचास के मैथिली
हँ एना टेल्थ मे सेहो हेतै
ह बढ़िआ छै कम्फर्ट लैंग्वेज
तहन हम तऽ आब सोचि रहल छीै कनि दिनके बाद जे छै से अगर मौका मिलतै तऽ को ई दुनू लैंग्वेज कोनो एहन लैंग्वेज तऽ
हूँ
पी जी एडमिशन लबै
तौके
ह से तऽ अपन एगो विषय मे रहैके चाही
हँ रहयके चाही हमर ओ जनकजी सर रहथिन ओ केने रहथिन मैथिली से शायद मैथिली से रह तिन गो अथीसँ हिन्दीसँ हमरा याद नहि यऽ लेकिन हमरा लगैए मैथिली हिन्दी दुनू केने रहथिन
अच्छा
हँ पोस्ट ग्राजुएशन
ओ तहन तऽ बढ़िआँ छै
ह्म
नहि लैंग्वेजसँ भाषाके रहैके एगो अलगे अथी रहै छै भाषा पर पकड़ रहलाके बाद जे छै से अहाँके अहाँ बेरोजगार नहि रहि सकैत छी किछ ने किछ अहाँके आय के स्रोत खुलल रह
ह ह
से छै एक बात ब ठीके छै कॉल काट कऽ फेर से कॉल करै छीै ठीक छै
ओकेे ओके ठीक छै